हलो,
हेलो,
हलो,
हां, जय झूलेलाल।
हलो।
हलो हा आवाज़ नथी अचेई?
न न, आवाज़ ई न पई अचे भेण छा थियइ जय झूलेलाल।
हां, जय झूलेलाल।
मां चां पयी अलाए भेण नाराज़ अलाए छा आहे हेॾी देर खां हलो हलो हलो कयांती।
न न न नाराज़ छो थींदी माए तोसां, ॿुधाए हिन मल फ़ोन कयो तई।
अरे ईअं ई बस नॉर्मली ॻाल्हाइण लाइ हेॾन ॾींहंनि खां थोरो ॻाल्हाइण ई न थियो आहे पाण में।
हुम्म।
त उहोई ई कथा करे वरितई पहिेरे विरल भॻवान जी?
हा उअई सुबुह लका खां फ्री न थी पाई हुयम। कम ई कम हिकु कमु छॾे थो त ॿियो पकिड़े थो।
हा बस उहो ई आ न अॼु पतो तई मांखा पाण हिक भाभीअ जी फोन आई।
अच्छा।
हा त उहो चेपई चेपई असां विरल भॻवान जी न कंदा आयूं। कीअं कंदा आयो कथा मूंखे ॿुधाए त बढ़िया लॻंदी।
अच्छा।
त चेमा
हलो, हलो, आवाज़ काॾे हली वई?
आवाज़ नथी अचेई छा भेण?
हलो,
हैलो हा आवाज न
आवाज काॾे ती हली वञेई तुंहिंजी?
अलाए उते ई बीठी आयां हिक हूंदी हिन करे।
अच्छा, अलाए आवाज़ु ग़ाइब ती थी वञई।
अरे कल्ह पतो ती कल्ह पतो थी हा।
अच्छा।
कल्ह न मंझंन खां वठी फ़ोन न मिले पई त न ई मिले पई।
अड़े असल में छाहे बारिश पई हुई न सभिनि हंधि।
अच्छा।
हूं, त मौसमु आहे ख़राबु त हुनजी वजह सां न टवर्कनि जी प्रॉब्लम थी अचे पई।
अरे मां त मिलाए मिलाए तोखे थकिजी पियम मां चवां पई भेण सां ॻाल्हायांस ॾाढी सिक लॻी आ, पर फोन ई न मिली आखिर
न सभई सभिनीनि जी इअ ई शिकायत हुई की फोन नथो लॻे। फ़ोन नथो लॻे।
अच्छा, छाहे भाई अॼुकल्ह ॾिस न पहिरें असां केॾा- केॾा ॾींहं फोन न कंदा हुयासीं। जो एस टी डी हूंदी हुई कॉल याद तई भेण?
हा -हा, महीने में हिकु या ॿ बि ॻाल्हाइण थी वियो ॿ दफ़ा बि त बसि शुकुर मनाईंदासीं हल ठीकु आ ख़बर
हा- हा, नेटवर्क त मिली वियो।
हा -हा, अउं हाणे वरी थी बि ॾाढा विया आहिनि न हिकु त
हा, त उहो
हे टू जी, फोर जी, फाइव जी अची विया तई।
हा- हा। उहोई त, त वरी चवंदा- चवंदा ॾाढी दिक्कत थे ती इन करे मिले ई नथा।
हा।
उहोई सभु ॼणा हिते परेशान हुया कंहिंजूं फ़ोनियूं न पियूं लॻनि। कम धंधा कीअं थियनि फ़ोनिनि जे बिना?
हा, जेके अॼुकल्ह हे डिजटल कम हलनि ता त डिज टल कम त बिना फ़ोन जे पॉसिबल ई नाहे न।
न -न -न, उहोई त आहे न त फोन ई न पई मिले पई उहोई मर्द बि एॾो सॼो ॾींहुं कल्ह घर वेठा हुया, चवनि पिया की भाई हिकु त घर वेही बार -बार चवनि कॾीं पकोंड़ा, कॾीं चांहि, कॾीं नाश्ता हाणे ॿुधाय?
अच्छा, हा उ सु सुबुह जो वेहींदई त पो ईअं ई कंदा आहिनि न, घर में वेहींदा त नया नया आइटम खपनि उन्हनि खे।
हा, अरे मां त फ़ोन वारनि खे एॾो कोसां पई चवां पई की तपाए पूरो कयो तनि भाई छाहे,
हाणे फोन वारे खे छो पई कोसीं अॼुकल्ह हाणे जेको आहे मौसम जे हिसाब सां नेटवर्क बि त अचनि।
अरे भाई वरी बि तव्हांखे हाणे फ़ोनियूं ठाहियूं तव त पतो नत घई घर वेठा त पतो न तई घर वेही करे केतिरो तंग कंदा आहिनि।
ठीकु आ हाणे कॾीं कॿार थींदो आ, हाणे ॾिस अॼु वयई न उ बि कम ते।
हा -हा, अॼु विया बाक़ी वॾो बाबू वेठो आ, चयईं मूंखे हाणे टिफ़िन ठाहे ॾेई छॾ। त चयोमांसि ठीकु आ चङो भाई लॻां ती।
अच्छा हा सई त देर सां ई वेंदो तई न बाबू वॾो त?
हा -हा, हो बारिश जो पए ती त चए तो छा वञी करे कयां?
हीअ भी बि ॻाल्हि सही तसि हुनजी।
हा।
एॾी जल्दी वञी भी कंदो छा उओ भी हुते, हुते भी वेहणो आ।
हा। वरी -वरी, चई- चईं मूखे ॿे हंध भी थोडो कमु आ मम्मी, अॻो पो टिफ़िन ॾई छॾि त मा वरी टिफ़िन ई खणीं करे वेंदमि।
अ हा सही तई, सही पांण।
त मा चयोमांस ठीकु आ चञों हिन में भी बढ़िया पांण टिफ़िन खंणी वंञु गॾजी। त ॿियो छा
दुबारा अचिणों न पवंदस न
न -न दुबारा न अचिणो पवंदस।
हम्म
उहोई आ न माखे, चयोमास, चयोमांस अॻो पो रोटी त तैयार आ सॼी, बसि हाणें सनान मां निकिरे पांण मां हाणे वेठी आहिय कि निकीर ॿुधाए त छा- छा विझांय तुंहिंजे टिफ़िनन में।
पांण सुठो तई सनान पांणी करे तो वंञें, मुंजो छोकिरो त सनान ई श शाम जो तो करे भई
भाई मा तोखे छा ॿुधायांय, पतो तई टिफ़िन मे भी मुखे ईअं तपाईंदा तई अगरि कुछु शंए थोड़ी घटि पइजी वंञेंन, वरी उता फ़ोन ईंदी। अई अचार भुलजी वईयं, भला मिठाई भुलजी वईयं, भला हे भुलिजी वईयं छा कियां
हाणें खाधे पीते जा शौक़ीन तई ॿार अंउं जीजा उनखे लॻदो तसि न सभु आइटम मोकलंदी आ ध्यान सां, अॼु छा थीव्यस
अरे! मुहिजो नं वॾो बाबू त पहरियों एॾो शौंक़ीन हुयो की छा ॿुधांयंई, अंउं हाणें, हाणें त रोटी अध मां अधु थी वई तसि ॻरी वयो आ। आवाज रिकार्ड
अरे!
हा, पतो न तई छा?
त डायटिंग तो करे छा वरी?
ॾाढी -ॾाढी
विच मे चएपियो न हांणे न कदम।
न- न धड़ मू पहरियो हिकु न हुयस मोटो ताज़ो
हा- हा
हाणें त सन्नो, लंबो जेतिरो सनो ओतिरो माण्हूं लंबो लॻंदो आ
हा ॿुधाए वणन ता इह्ये सुकड़ा सा छोकिरा। जहिंमे न मास हुजे न छा
अरे हुनखे ॾिसी करे, हिकु हाणे जे को सनड़ो आ नंढो बाबू उहो मोटो थियण जी तो करे, हे ॻरण जी तो करे
अच्छा! हा अच्छा हुनखे वरी मोटो थुल्हो थियणो तसि
हा! अरे हुन ॾींहुं ॾिसीस त हा, पीअ सा कुशती पियो लड़े
नढो की वॾो?
नंढो -नंढो पीय खे होॾे करे -करे चवांस पई छॾेस- छॾेस हुनजी नस वस न ॿुधेस हो ॿुढो आ चैएतो तू वरी विच मे न अचु
हा वरी तुभी त ॿुढी आईं, हणंई हिकु धक
हा- हा हो, आख़िर पीअ उखे हुन छॾियंईस पीउ हापेस पियो थोड़ो। ह
हा छोकी हिनजो पीउ भी त कुश्तीअ लाए, लएण लाए तैयार वेठो हूदो आ हमेशा।
हा हा होत नढे हूंदे खांई हिन खे असांजा माइट सभ हिनन जी पुफियुन जा ॿार मामन जा जॾी बि मिलंदा आहिन त। हमेशह हिन लाए चवंदा आहिन। चवंदा आहिन भाई मामी बुरो न मञजइ। पर हिन तुंहिंजे घोट असांखे मारियो ॾाडो थई, ॾाडो मारियो थईं।
हूंदो बि त शैतान हुई इहो नंढे हूंदे भाई।
त केर शैतान नाहे भेण? असां बि केॾा शैतान हूंदासीं।
न न मुंहिंजो पाण नंढो। सदोरो थई मुंहिंजो पुट नंढे हूंदे सदोरो हुई, हाणे शैतान थी वियो थई पाण।
उहो ई त न चवंदा न आहिन, जेको नंढे हूंदे शैतान हूंदो आ, उहो वॾे सिधो थींदो आ जेको वॾे हूंदे सिधो हुंदो आ नंढे में आख़र गम कसर त कढणी थन बाक़ी अरे असांजो भाईटियो एॾो शैतान हुयो बचपन में ऐं हाणे ॾिसु।
अच्छा उहो सिधो थी वियो आ न हाणे भला?
ॾाढो ॾाढो।
चवंदी त आहे अञा बि ॾाढो परेशान थो करे पयो।
हाणे माउ खे त पटंदा न, की माउ खे बि न कंदा।
हा इहा ॻाल त आए बाक़ी ॿार ॿार छो कहलाईंदा पो वॾा न थी विया छा? अ पर छा कजे ठीक आ।
हलु।
पर मुंखे ख़बर हुज अरे नंढे हूंदेस अगर जेके सिधा हूंदा आहिन, वॾे हूंदे तपाईंदा त चवांस हा भईया तूं पहिरीं तपाए त मुंखे न सुठो त वॾे हूंदे त मारे बि नथा सघूं न हिनन खे।
न हिक चंबो हणूस असांखे धिको हो ओॾे ॾींदा।
हा ताक़त अची वई थन ईलाई असां थी वियासीं ॿुढा। हिक धिको ॾियन त असां ह न न अरे हो रखण वई हुयस, आवाज आयई।
बाक़ी भेण हिक हंद वेही रहो भाई हिक हंद वेही रओ भाई वरी टावर बि मिलन नथा। अच्छा
हा हिते बि ॾाडा कारा बादल थी आया आहिन, हाणे कॾी वरसंदो इहो पतो तो न आहे?
न हिते त। उस कल निकती अठन ॾींहंन खां पो, उस खे ॾिसी करे मां त ख़ुश थी वियम।
अच्छा, न हिते उस निकरे थी वरी कारा बादल, वरी उस मतलब पंहिंजो बार बार चेंज करे थी वेठी, रूप पई थी बदले।
न न। हिते त हाणे उस निकर, उस जो नालो निशान ई न आहे।
हल सुठो थई न पाण थधिकार।
हा थधकार में भेण जॾी कपड़ा नथा सुकन त ॿुधायो काॾे वञूं असां।
पंखा हलाए सुकाए छॾियो न कपड़न खे।
कपड़न खे ड्राय भी कयूं था, पर उस जे करे उस न निकरे थी त छा कयूंस?
अच्छा त गरमाश में बि न सुकंदा थव छा कपड़ा? हलो। हलो आवाज़ हली वई।
हल ठीक आ, चङो रखांए थी चङो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल। हलो। जी।